हल्
हां जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल हलो तां काथां आयो?
मां इंदौर मां आयां।
इंदौर मां अच्छा। मां खंडवा मां खंडवा-खंडवा हा-हा।
इंदौर और आगरा-आगरा इये ता अचन।
हा उयई वधीक इतां ॼा ई अन न। इंदौर, भुसावल हा-हा-हा। ॿियो रोटी वोटी थी वई तां ॼी?
थी वेई रोटी खाॼी वई।
हा आसांजी ॿि।
तॾि फ्री वेठा आयूं कॉल तेे।
हा ॿियो छा।
ह ह
उओ ई टास्क पूरो करणो आ न तांखे कॾि खां मिलियो तव?
मांखे हफ़्तो न थियो आ अञां।
न कॾि खां थियो थव अॻु तांॼो।
ट्रे ॾींय थी वया आयन मुखे।
हा मूंखे ॿि अॼु ट्रो ॾीय आ।
त तांजा कॉल पूरा थी वया?
न काथे अञा अॼ मतलब समझो यारों चालू कयो आ ॾह थी वया हा। अना न थ्यान मतलब पूरा हा ट्रीह टास्क हफ़्ते में करणा आयन न?
हफ़्ते में ट्रीय करणा आयन।
हा शायद।
न त करणा आयन की रिटन अचन?
करणा ॿि आन पो करे-करे तो उहो ॿि सही तां ॿि करे सघंदा आयो मां भी कंदम ईअं।
हा त असां जॾि बि चऊं ता कयूं त सामू वारो चयो त मैं करती हु त असा छा कयु?
न तां लिखो न की मूंखे मैं कॉल मी त बस उ चईंदो हा कर। हा तां कयो।
न त मां त कई बार लिखयो क मै करूं मै करूं पर सामने वारो त म करति हूं त वरी छा कयास?
न पो तां ॿि कयो न कैंखे।
मां कया आयन ॿ त कया आयन।
अच्छा न कंदव न त पो न न थीदुअ ईअ हा करणा पईदव तांखे ॿि।
अच्छा
हा तॾि टास्क पूरो थींदो वञी।
उहोइ त मां पांण कयां ती, चवान ती करती हुं करती हुं त हो सामूूं वारो चए तो मा हे कया हुवई हे त आया ई आय इनि मूं वटि कयो त मूं वरी घटि ई आ।
अच्छा हाणे मांखे कर जो न मां खणंदीमांव।
हा बिल्कुल -बिल्कुल
हां जी। ॿियो, अचो खंडवा कंहिंमल घुमंण घर अचिजो।
हसने की आवाज़। खंडवा अचंऊ, हाणे वैसे त हं
कुकरेजा सरनेम तव ताहिंयो?
हा कुकरेजा, तहांजी बि?
असांयी बि कुकरेजा ए। हा, खंडवा में केर अथव माइट्र वाइट्र न?
खंडवा में ईअं त कोई कान्हे पर हाणे छा पिछले महीने शादी हुई फ्रैड जी धीउ जी त चए पई हलु बारात सा त वरी छा थियो की भई असीं टिकेट वृंदावन जी थियल हुई, त हिन करे पो थ्योई न हुनन सां वंञंण।
अच्छा त हिते किथे मतलब हुयव फ्रेंड जी शादी?
पंजाबी आ मोना पंजाबी आ।
अच्छा- अच्छा, अच्छा -अच्छा,। हुं, हुंदा।
त पो हा, उनन जो शायद कपड़े जो दुकान तन।
कपड़े जी तनि अच्छा हम्म
ब पुट्रु पूना में जॉब कंदो तनि, पांण। ठीक है कपड़े जी दुकान तनि, बाक़ी ख़ैर अदर कास्ट असां घट ई सुञाणींदा आहियूं न।
हा उहो भी आ सही आ अ मां भी न सुञांणां एॾो केंखे।
उहो ई त सिंधी हुजे त अंञां वरी भी घुमंदे फिरंदे या पांण में कॾहिं मिलंउ जुलंउ ता त किथे भई हिक वॾे झूलेलाल जयंत वग़ैरह ते त वरी बि सुञांणे वठंदास
हा बसि उन ते ई
त त वरी पो ह तॾी झूलेलाल जयंति थींदतई लॻंदो आ अई हेॾा माण्हूं सिंधी आहिनि हिते। पहले बार, हुनमें एॾा मिलंदा इनि।
हा।
न त लॻंदो आ बसि, असां सीमित- सीमित आहियूं कुछु- कुछु।
हा, हंहंहंह ऐं टाइम अॼुकल्ह टाइम बि काथे आ कंहिंखे।
सभु रो पंहिंजे घर में बिज़ी इनि लाइफ
हा, हर केर बिजी लॻो पियो आ पंहिंजी- पंहिंजी लाइफ़ में। व्हई हा। म म तहां बि हाणे खां ई चालू कियो तव न टास्क इह्यो?
हा, हाणे ई चालू थियो आ, ट्रे ॾींहं थिया हिनि।
छंछर खां, हा छंछर खां चालू थियो न।
त छंछर कल खां चालू थियो त यांरहां कॉल करे बि छॾिया तव?
हा कल पंज कया। अॼु सुबह जो पंज। हिनमल तहांखे यारहों लॻायो आ।
अच्छा!
हा, तहां बि इएं लिखंदव न त केर चईंदो न हा काल मी त मतिलब
मां घणा बार ही लिखियो आ हूं हूं मां लिखियो त आहे पर साम्हूं वारो चए थो मां तोकयां मां ती कयां त जयकारो आहे।
न तव्हां बि कयो न, उहो बि सही आहे, ईएं बि हले, पर तव्हां बि कंदव त वधिक सही। हा। हा पकडजो न हिक खे। अअअअअ
ठीक आ
इन्दौर मुंहिंजी भेण बि रहंदी आ हा, ओ पहिरां ॾिहन में।
अच्छा।
हा तहां काथे रहंदा आहियो?
असां विजयनगर।
अच्छा विजयनगर। पहिरियों विजयनगर में ई रहंदी हुई भेण।
अच्छा।
हा। ह, हा, हा, इंदो। हा, मां। मां त ईंदी रहंदी आहियां। बाबा जी, ईंदा आहिनि न, राधा सवामी।
हा। अच्छा तव्हां बि राधा स्वामी आहियो?
हा, तां बी।
नही न असां गुरू बाबा जे मञण वारा बाक़ी इए सभु। सत्संग ॿुधंदी आहियां। राधा स्वामी जो ॾाढो सुठो हूंदोआहे। सत्संग त किथां जो बि हुजेस। खणजे ई सई। बिल्कुल, हा छोकि कुझ न कुझ। तव्हां सिखंदा आहियो?
हा। उहा त हर शइ सिखण लाए मिलंदी आहे।
त हिन करे कोई वॾो नंढो न आहे, सब बराबर आहिनि।
हा, सब हिक ई आ बस। सुबह जो खाइण वारो मूंखे खपे बस माण्हू उहेई मस। सेवा हूंदी आ त मां ईंदी आहियां, साल में ॿह टे ॿार।
अच्छा, अच्छा। हुननि जी अलॻ ई टाइप जी सेवा हूंदी आहे।
हा। इएं मतलबु केर ॿुधायो?
यानि कि भई नंढे खां शुरू कंदा आहिनि। भई कि, तव्हां, मन। ईए करे छॾियो कि भई तव्हां भई कुझ न आहियो। पाण खे मिटाए करे अचिणो।
इएं त कुझ बि न आहे।
पर मां ॾिठो आहे न पर हुते लेडीस बि वरी टॉयलेट वॉइलेट बि ब़ढिया। साफ़ कंदियूं की। हुननि खे कुझु न लॻंदो अथन ईअं ॾिठो आहे की भई न। पूरी सफ़ाई गुरुद्वारनि जी, टॉयलेटनि जी सब कंदियूं आहिनि।
हा उहो त सभु करिणो पईदो आह न। हा-हा! सुठो बि लॻंदो आह पर, शांती मिलंदी आह मन में।
हा उहो ई त। े अंसां पाण में हूअं सिंधियुनि में थोडो आहे न। नक वॾे वारा अयूं न।
हा उहो त आहे, मालिक सभु करे छॾंदो आह।
हा! उएई त। त हिनिय करे लगंद आयो हा हाणे त वरी चालीह चालू थींदो न सोलाह खां।
हा, सोला खां चालू थींदा न।
हा गुरुद्वारनि में असांजे त मंदिर में भॻवान आएं, ऐं झूलेलाल जी मूर्ती सभु आहे न।
हा स, तव्हांजा मंदिर अथव?
हा टिकाणो आहे न, इय गुरुद्वारो।
अच्छा-अच्छा, तव्हांजे घर ई तव यानी?
न-न घर न आऐ।
मतिलबु ईअं ठहियल, पाड़े में आए छा? हुं, सही आह! सु, हा सुठो बि लॻंदो आह थोड़ो।
त हुते गुरु आह, भॻवान जी मूर्ती हन झूलण जी मूर्ती आह। यानी इय वॾो आह जाम।
चङो वॾो हूंदो ठहियल?
हा चऊं। त मां की हिते त चारो तरफ़ भई आहे सुठ
अच्छा हा माहौल त सुठो लॻंदो, मन त पाण हे ना प पाण खे सुठो लॻंदो आहे। हुते मन साफ़ लॻंदो आह।
हा, शांती त उते ई मिलंदी आह न।
मां पाण वेंदी आयां ससु सां, जहिं मैल जीयं अॼु भया मींहं न प्यो, तबियत ठीकु न हुई त। मन खे लॻे पो कि दवा या म अॼु ह
हा बाक़ी न वन त बि किथे ई न लॻंदो आ। मण भारी-भारी लॻंदो आह।
हा भारी-भारी लॻंदो आह ॾाढो।
हा!
वई शा कयूं? त म तबियत ख़राब ती थे। असां न रोसो ठाहियोसीं।
ढोसो ठाहियो, त मां वरी खाधो डोसो। ॿाहिरां घुराए।
च न असां घर ठाहिया हुया।
न घर त ख़ैर वॾी फैमिली हूंदी आहे, त लॻंदो आहे ठाए, बाक़ी हिकु ॿनि ॼणनि में छा ऐॾी मुगनि मारी करो।
अच्छा, ॿार घणा तव तव्हांखे? ॿ छोकिरा तव अच्छा, वॾा तव नंढा? अच्छा वॾा तव?
हा!
हुं, सई आह। मुंहिंजी ट्रे छोकिरियू अहिनि।
अच्छा! ॿिन जी शादी थी वई तव?
न-न,, ॿे ॿ ॿारहें में आहिनि और हिकु कॉलेज में आ।
अच्छा!
हेॾी वॾी न आहे न एकीहें साले जी आहे हिक, और हिक अरड़ें जी, हिकु सतरहें साले जी आह।
अच्छा- अच्छा, हा मुखां मुंहिंजे ॿार खां थोरो नंढे थ आह
नंढी अ न छा?
हा ॿ टे साल जो फ़र्कु आ पो, न मुंहिजो टेवीह जो आहे वॾो। और हिकु वीहें जो।
अच्छा, वॾा हिकु नंढो अथव न फिर बि मुंहिंजी वॾी आहे। कीअ जी आहे हिकु। हा,
हा, हिननि में थोड़ो चारि सालु जो विच में आ डिफरेंस।
हा, ॿियो छा। हा, ॿारि वॾा-वॾा आहिनि बसि।
पहले किथे अ हेॾो गेप कंदा। हा, पहिरे त डेढ-ॿि साल में कंदा वेंदा हा न।
हा, मुंहिंजा वरी जल्दी-जल्दी थिया आहिनि मूंखे।
अच्छा, टे ई जल्दी-जल्दी।
वॾी वारी में ॿियो नंबर में थोड़ो फ़र्कु आ बाक़ी ॿिननि में नंढनि में कान्हे हेॾो। साल जो बसि फ़र्क आहे ॿिन्नि में।
छोकिरीअ, छोकिरे करे टियों बि कयो ईअं?
हा, ईअं ई सम्झी हलो।
हा, भई जिते टे ॿुधण में ईंदो आहे त लॻंदो आहे छोकिरे वे टे ई करे ई कंदो हूंदो।
करे ॿियो छा। मां इहे बि सुठि आहिनि मालिक ॾिनी ॿियो छा। छोकरी बि सुठियूं आहिनि। जेको हुयो ले ॾिनो ई। सभु पंहिंजा छोकिरो, छोकिरी छा सभु हिकु ई आहिनि।
सुभ हिकु ही आहिनि। ॿियो छा।
हा। ॿियो ॿुधायो?
हा, आहे त पोइ हाणे पढ़े बि थो न अञा ताईं छोकिरियूं पोइ।
छा?
हा, पढ़नि थियूं न अञा त।
हा-हा, पढ़नि थियूं वेठियूं टई पढ़नि थियूं। हा, कल्ह नंढि नंढी वारी इंदौर ईंदो ई पाण।
अच्छा।
हा, न-न पढ़ाईअ लाइ न हुनजो सिलेक्शन थियो अथसि पेपर ॾिनो ई हिकु हुन लाइ कॉलेज में सॾु करायो अथसि। ॿारहो थी वयोसि अथसि हाणे।
हा।
हुननि जो कॉलेज़ ॾिसण वेंदी वैसे।
अच्छा, हुते ई पढंदी पोइ?
हा, पोइ हुते ई पढंदी। हम्म। ॾिसूं हाणे छा थो थिए असां ख़ुदि शिफ्ट थियण वारा आहियूं सोचूं था इंदौर। हा, बारह पड़ा ऐं ॿारनि जी पढ़ाई जे करे।
पढ़ाई जे करे ई त करणो थो पए सभु कुछु।
हिकु जीअं नागपुर में रहंदी आहे वॾी वारी और इहा इंदौर थी वञणु जो सोच चयो मां, हाणे ॾिसूं जिथे थी हिन जो बि नागपुर यां इन्दौर ॿिननि मां।
हिकु त हिननि पासे इंदौर छॾे नागपुर विया?
ऐं नागपुर जी थोडी महाराष्ट्र जी पढ़ाई अञा सुठी आहे न हिन करे।
हा, महाराष्ट्र जी त चोथे नंबर ते ईंदी आ न।
हा, हिन करे हो वॾी वारी चए थी मम्मी में महाराष्ट में जाऊँगी। त मां
असां ख़ुदि नागपुर जा आहियूं। हा पेक त मुंहिंजा हेॾे
हुं
हुं
ॿियो ॿुधायो ह न तां नागपुर में किथे रहिंदा हुआव? ह ददी पटका में
हो बि वॾो एरियो आ जाम पो नागपुर त वॾो आ न जाम।
हा नागपुर त ॾाडो वॾो आ।
हुं जिअ इंदौर वॾो आ, नागपुर इंदौर खां बि वॾो आ नागपुर शहर।
हा इंदौर भाई वॾो आ, महंगो बि ॾाडो आ पर भई। इंदौर, नागपुर
हा महंगो त आहे हू, जेतिरा वॾा ऐं वॾा वॾा शहर पोपुलेशन ज्यादा होतरो ई याने।
सही ॻाल, हा उहे त महंगा हूंदा आहिन